हलो, हलो,
हलो, आप की कॉल लग ॻई है हलो।
हलो,
हलो, जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल।
तहां कीअं आयो।
ॿियो कीअं ठीकु आयो।
हा हा तव्हां कीअ आयो।
बढिया, थी वेया घर जा कम थी वेया वांदा।
न, खाधो थी खावां।
जी,
न न न न, खाधो थी खावां हाने।
अच्छा अच्छा, हूं। हा हा।
तव्हां काथा था ॻाल्हायो?
मां जलगांव मा
अच्छा
हा
ॿियो हाणे तव्हां खाधो खाई करे सुमंदा आहियो थोड़ी देरि,
हा हा सुबुह खां वरी उथियल हूंदा आहियूं न ॿारनि खे स्कूल मोकिले?
हम
त वरी सुबुह या छहें खां उथियल लॻंदो आहे भई थोड़ी देरि
हा सॼो टाइम कंटीन्यूअस कमु करणु मजाक न हूंदो आहे।
हा
हा
त वरी लॻंदो आहे भई थकावट थी वेंदी आहे ॾाढी वरी पोइ शाम जो बि कीअं चालू ई हूंदो आहे न शाम खां वठी राति ताईं माण्हू चालू ई आहे। हू
थोरो खपंदो आहे पंहिंजे लाइ बि आरामु
हाणे करिणो पाण खे ई आहे शरीर खे थोड़ो आरामु।
हम हम भई
सभिनि खे पतो आहे हिते मुंहिंज ॾेराणी पतो टे साढी टे थींदा आहिनि मुंहिंजो दर ॾिजी वेंदो आहे मुंहिंजो वरी कीअं आहे मुंहिंजो थोरो भले ताई सुठो कीअं ॾाढो हलो
हा हा उह जाम फ्रेश थी वेंदो आहे हुन ॾह मिंटे जे गैप में बि माण्हू फ्रेश थी वेंदो आहे।
पोइ ॾाढो मुंहिंजो हेडेक थी वेंदो आहे।
हा
हू
हम
त मुंहिंजी ॾेराणी वरी कीअं थोड़ो सुबुह जो लेट उथंदी आहिनि जी त हुननि जो वरी थोड़ो रिलेक्स थी वेंदो अथनि न जॉइन कान्हे कीअं असां मतिलब गॾु ई रहंदा आहियूं पासे हिते पासे में रहंदा आहियूं चुल अलॻ आहे। पर हिक ई हंद रहन्दा आहियूं हा ईअं हा हिक ई हंद ई सॼो परिवार आहे पर अलॻ अलॻि मतिलब
हा हो बि हिकु सुठो न पासे जे पासे में साण जो साण अलॻि जो अलॻि
हम
हर कंहिंखे पंहिंजे हिसाब सां जीअं करिणो आहे कमु बि करे झगड़ा ई न
हा
मेन त उहो ई आहे झगड़ा न
हम हम टाइम सां ई माण्हू बाबा इहो समुझ सां थी वञे न। न त पोइ ॾाढी दिकत थी वञे पई।
ॿाहिरुनि खां हेल्प वठण खां पंहिंजे ई अचे थो वधीक सुठो न,
हू ॾुखि आ, सुखि आ कीअं पो हाणे पासे में ई आयूं त, पो ईअं थी वेंदो आ, हम्
असां बि सभ छॾे करे अचूं ता, त हुनन जे हवाले अचूं था न।
हा न बाकी, सई आ न बाकी छा।
बाक़ी सभु ठीक, तां ॿुधायो तां कॾीं खां वठी करो ता हे?
जी
तां कॾी खां वठी, कार्य करो ता?
माखे, ॿ ॾींअ ई थ्या आएन। कल खां ई सम्झो, पहले थे न पयो एक्चुली कुछ मिस्टेक पी ॾिखाए
हम् हम्, छो तां खे कीअं लॻे हे एप? मिंजो हफ़्तो थी यो, पर मां ॿ ॾींअं ठीक न हुयम, त मां न कयो।
अच्छा हाणे मांजो बि कीअं, कल नाइट खां ई, मतलब चालू आ एक्चुली। कल ई एक्चुली सक्सेसफुल थ्यो, थे न पयो दिक्कत पयो ॾे त हाणे ॾिसां, थोड़ो हाणे हे सम्झ्यो
कीअं लॻे थो, ॻालाए करे माणुन सां?
हा, हीअं हाणे लॻे तो न नयन नयन माणुन सां, ॻालाएण तो थे।
माखे बि सुठो लॻियो, मां च्यो हे जै बि कयो आ जाम सुठो कम कयो आ।
हम् हा न
हिन बहाणें असां सिंधी में बि ॻालायूं ता, हिन बहाने असां केंसां ॻालाए बि सघूं ता। क क चक पेंदाएन कि मलब, हूंदो आ न, कि हा ॻालाएणो आ।
सही आ सही आ, तां किथां जा आयो?
मां, पुने जी आयां।
अच्छा अच्छा, ॿार वॾ् ॾा हूंदव न तांझा, नंढा? अच्छा अच्छा, वॾी तव न, बढ़िया
हम्, बीकॉम करे ती।
अच्छा, अञां चालू तस पढ़ाई?
हा, लास्ट ईयर।
हम्
तवांजा?
मुखे ॿ ॿार आएन, नंढा ई इन, हिक ॾए सालें जी गुड़िया, हिक पंज साल साल जो बाबू आ।
अच्छा
हं तॾी बि हाणें थोड़ो भई थी वियो आ पंजन सालन में त थोड़ो सम्झ में अचे, न त भाई, ऐं असांजे वरी कीअं पंज ॾेराणियूं आयूं असां।
बाप रे
छह ॾेराणियूं आयूं असां, सॻियूं सोट्रियूं मलब सॻियूं बि ऐं सोट्रियूं बि, मिलाए करे त असां, किअं पेले जाॅइंट फैमिली हूंदी ही, सभिन खे ॿार, पो हाणे सभिन खे ॿार पैदा थी वया, पो असां, सम्झो थियासीं
हुं हुं हुं, पो तांजा पेरेंट्स काथे रएन?
जी,
ममी पापा,
भूसावल भुसावल।
हूं, हलो। हलो।
हलो। हलो। हा तहांजा ममी पापा आया या आवाज बंद थी वई हुई।
आवाज़ कटजी वियो न हा भूसावल जा आहिनि मम्मी प पा पपा कान अहिनि एक्चुली हा मा अ भुसासावल जा आयूं हूं।
पो तहां वेंदा हूंदा न गर्मीन जी छुट्टियुनि में।
हा, हा वेंदी आयां, हेॾा ॾींहं ना हाणे सेपरेट खां पो जीअं फ़र्क थो पए न। जेंट्स वरी रोटी वोटी खाए करे आई आयां। अऊं वरी हिक हाणे हे मर्दनि खे बि आदत पइजी वेई आ। पेंजे घर जो खाइण जी त हुननि खे बि इहो त बस ईअं ई हफ़्तो खनि वियम ईंयं बस पंज छह ॾींहं
अच्छा।
हा,
हो त आए।
हूं वरी मेन हिन बार त इअं गर्मीअ में उस बि हेॾी भयंकर हुई। की किॾे डेयण वञण जी इच्छा ई न पई थे।
हिन साल जी गर्मी जाम ख़राबु हुई।
हूं, ॿार चवनि ॿाहिर घुमण हलो भ ड़ी उस पतो तव की ॿाहिर हलंदव बि त उते बि न निकिरी सघंदव ॿाहिर। एॾी उस तव, हा उहो ई न। बसि ईअ वॉटर पार्क वग़ैरा वठी विया हुआसे न हिक बार। न हाणे, ॿियो घर में ई। जी,
हू काथे ईंदो आ, भूसावल काथे ईंदो आ?
महाराष्ट्र में आ न।
अच्छा।
अमरावती अकोला साइड ऐं पूरो नांदुरा।
अच्छा अच्छा अच्छा हुन पासे आ, हूं हूं हूं। ओ किथे टाइम लॻे तव्हांजे घर उतां।
छा, खेे।
तव्हांखे हुते वञण लाइ केतिरो कलाक लॻे।
अधु क्लाक। हूं, अध कलाक ई
हु हु, जलगांव में भी ॼाम सिंधी अहन न?
हा हा ॾाढा हुते मेन ॿावलपुरी ॾाढा आहिनि ॿालपुरी। हुते बालपुरी ॾाढा आहिनि हुते उअ जेकी ह मंडली ठहयल आहे न
अ मूंखे असांखे नाहे ख़बर असां त पूने ऐं बॉम्बे जे परे काथे विया ही न आहियूं।
अच्छा न हुते बालपुरी ॾाढा आहिनि। उते एकता ॾाढी उहा मतलब कीअं असां जीअं सिंधी था ॻाल्हायूं न त हुननि जी थोड़ी चेंज हूंदी आ लैंग्वेज असां भई जीअं लाड़काणे जा त हो थोड़ा ॿिया हूंदा आहिन।
असां शिकारपुरी अयू।
अच्छा अच्छा हम्म
त मूंखे लॻे थो शिकारपुरी वधीक करे मुंबई, पुने में ही आहिंन।
अच्छा हा हा त! असांजे सॼो समुझ महाराष्ट्र साइॾ मन ईअं हितअं लाड़काणे या वधीक आहिनि।
अच्छा पो छा फ़र्क़ हूंदो आ तव्हांजा असांजे में हेतिरो?
बस ईएंं कुझ खाई हाणे ॾिसो हाणे ही मराठी हूंदा आहिंन सभ हुननि खे कीअं हाणे बाटियो तऊ या छा त हाणे ॻाल्हाए त माण्हू सिंधी थो न।
हा
न मीणइ माइटनि मिटृन में ॾिसंदा आहिन कंदा आहिन न। केहड़ी नूख जा अहन हा उन्हनि में ही ता ॾिसन न।
कोई मइ कल कंहिं पुछियो मुं चयो हा चवंदा आहिंन शिकारपुरी में धीअ न वठ वठन्दा आहिंन मांण्हू।
अच्छा अच्छा हाणे असांखे त समझ नॉलेज कान्हे। बाक़ी हाणे हीअं उहो बि असां हिन चिठन में ही पढ़ंदा आहियूं। की असां लाणकाणिनि जा आहियूं भला हीअं न हम्म
पंहिंजे तव्हांजे खाधे पीते में छा अलॻि हूंदो आ? असांजो त मतलबु सागियो ई हुजण खपे न सब कुछ।
हाण असांजे मे असांजे हिते कीअं
हीअ सब इहे भाॼियूं थींदियूं आहिन न जीअं सेयल भाॼी थी वई कढ़ी चांवर थी विया बेसण जी भाॼियूं हे सब सेल सब्जी
बेसण वधीक हलंदो आ अऊ सेयल वधीक हलंदो आ
हा हा दाॻई भाॼी थी वई, बिह थी विया, कचालू थी विया, इहे सभ हितां जा फेमस आहिंन।
हम्म हम्म त चालू कीअं कंदा आयो?
सेल सब्जी थी वई। असां जीअं चापू जीअं थींदियूं आहिन न कचालून कटलेट जीअ उहा बि कं
अच्छा उहे ॿि ठहंदियूं आहिन?
जी
हेलो हो बि ठहंदी इन कचालून जी बि कटलेट ठहंदी आ? हेलो
हा मस्त लॻं पहले इअं सॼे कचालूअ खे तरोस लाइट ब्राउन कयोस पोइ हुनखे विच ते चीर ॾियो त पोइ मस्त मसालो, सम्झो जीअं थूम हिकु ॻंढ थूम साओ मिर्च, धाणा, जीरो इहो पीसो मिक्सर में पोइ इह प्लेट में कढी करे मसालो हिन में सभु सु सुका मसाला विझो लूड़, मिर्च, हैड सुका धाणा, मटेरियल पीसीओ न पाणी वाणी न बिझजोस पोइ इहो मिक्स करे, पोइ जेको इ कचालूुनि खे चीर ॾिनोसीं न असां सॼे कचालूअ खे तरे करे चीर ॾियणो आ। हुनजे अंदर ई मसालो भरणो आ पोइ हुनखे प्रेस करणो आ।
हा।
त तै ते सेको
तहां, रेसिपी मोकिलीदव व्हॉट्सअप ते?
हा हा।
हलो, मां पहिरीं दफ़ो ॿुधियो आ मां ट्राए ज़रूरु कंदुमि।
हा न मुंहिंजे घोट खे त हेॾी वणंद अथसि जंहिं महिल हर साल ईंदा आहिन न पोइ चवंदानि कच चईंदी हाणे मुंहिंजा ॿार वरी न खाईंदा आहिन हुनखे कीअं थोरो थूम जो फ़्लेवर घटि वणंदो अथनि ॿारनि खे, थूम जो सवादु घटि वणंदो आ त हुनन्हनि लाइ सिंपल कंदी आहियां। हिननि लाइ, वरी पोइ इहे चापू कंदी आहियां।
हा।
चवंदी अयांसि चवंदी अयांसि ॾह चापुनि में ई अधु मुनो कलाकु तो लॻी वञे तव्हांखे छा आहे।
हा, मेहनत केतिरी आ।
हं, पहले इअं नोर्मल तर वरी चीर ॾे, वरी मसालो ठाहे मसालो भर वरी डबल सेक हुनखे।
पर कचो कचालू, इअं पहिरियों तव्हां छिले करे कंदा हूंदा न?
पहले छिलोस सीटी हणाए करे छिलोसि पो सॼो क चालू ई तरो गोल्डन ब्राउन थींदो आ न पोइ कडी छॾो।
त सीटी वधीक न हड़ंबी पर वधीक न ॻारिबो हिकु ई हिकु ॿ सीटी
हा हा ॿिनि सीटनि में ॻरी विया आहिन, सुठा कचालू वठजनि न जीअं हुन कचालू जे मथां डिपेंड हूंदो आ न।
हा।
ह पर ॿिन मेआहिन।
हा।
अथव न? पोइ हुनखे, चीर ॾियोसि सिर ते जीअं मसाले भरण ॼे हिसाब सां अध चीर जीअं कीअं ॾींदा आहियूं पाव खे ऐं हेॾे हेतां मटेरियल पीसंदव न थूमस् साओ मिर्च, धाणा, जीरो उहो कढो प्लेट में ऐं सु सुका मसाला विझो लुणु मिर्च, हेैड, धाणा पोइ इह मिक्स करे-करे